ठीक केसे याद करै छिय
ह काफी दिन अहाँसँ बात करल हो जाइ छै तऽ हमर हित सब के याद करै छी तऽ उह अभी तनी फ्री समय रहै छै तऽ सोचलियै अहाँ से नीक ढंगग से बात कर लू फेर कब समय मिली ककरो न प पता छै नि सोचलियै अहाँसँ बात करऽ लू
आओर बताए छै घर पे लोग माता पिता भाइ बहन सबलोग को परिवार के तबियत कैसन बा छै ठीक बान छै
हँ सभ नीक छै घरपे सभलोग अपन नीक छै माता पिता भाय बहिन सभलो नीक छै अहाँ की कोनो जरूरी काम करै छी की
तऽ काम न करै छिय बस थोरा मोबाइल चलाबैत ह तऽ रोबा के फोन आबै छै तऽ बहुठए छै आओर ब तऽ ई खाना पीना हो गेल छै
हँ हमर तऽ खाना पीना हो गेल छै हम तऽ अहाँके खाना पीना हो गेल छै
हँ हमरो खाना पीना तऽ भ अभी भ छै तऽ ओहि खा पी के को नीन्दा ल निन्दा लागतल छै तऽ मोबाइल मे गेम खेले रौआ खाना मे ई खााय छै रोटी खााय छै और फ्राई लौकी के सब्जी खाय छै और सलाद उ खाय छै तोर बताे छै खाय मे सबसे अच्छा का लागे छै रउआ के
हमरा तऽ खायमे सबसे नीक लागै छै रोटी आ दाल आ सब्जी लागै छै सबसे नीक अहाँ खिचड़ी खाई छी
खिचरी हफ्ता मे एक दिन खाय छै शनिचर के शनिचल खिचड़ी चोखा चटनी पापड़ तिलौरी ई सब खाय छै काहे की पे खिचड़ी पेट केलिए अच्छा छै रउआ रोज खाई छै कि हफ्तामे एक दिन दू खाई छै
अभी तऽ हमरा काफी दिन हो गेल खायके लेकिन पहिले वहाँ रहैत रहै छी नु तऽ खूब खाइत रहली खिचड़ी वहाँ पे हमेशा खिचड़ीए खाइत रहली छी हर स्कुल सवेरे जायके रहले तऽ हमर नानी खाली खिचड़ीे खीया बक खूब
खिचड़ी मे अच्छा पौष्टिक आहार रहै छै खिचड़ी से पेट खराब न रहे छै वैसे राउर पेट हल्का रहै छै नु पढ़ाई लिखाई मे अच्छा से दिमाग लगाई छै त देखी यै नानी सब प पल छै बहुत चीज मालूम रहै छै कोन खाना छै कैसन देख के शरीर के स्वभाव रहै छै खिचड़ी का हल्का खाना रहै छे नु
हँ ओकरा बाद अहाँके उजरका खिचड़ी पसन्द छै कि जे दालवला होकै छै ओ खिचड़ी खूब पसन्द छै अहाँके कोन नीक लागै छै
खिचड़ी खाय छै लड़को तऽ हालके सादा लागे छै लेकिन दाल मे लगा के रहे छै स्वाद लगे छैर सब्जी मिल के बना के मिल के खाय छै ने ब चटकार लगै छै
हँ हमरा खिचड़ीके दिन तऽ हमरा घरे मतलब सवेरे तऽ सबसे पहिले उठै छी ब्रश उरश करै छी तऽ तिल पूजा उजा मतलब हमर नानी कहै छै कि जो भगवान जीके गोर लाग लेबै छी ओकरा बाद सबसे पहिले तिलकुटी इसब देबै छै तिलके लाही सब देबै छै फेर दही चिड़ा देबै छै आ रातके सब खिचड़ी बनै छै तऽ रातके सब खिचड़ी खाई छै
ओर ओ बात तऽ सही कहै छै रात मे खसी बने छै दिन मे त खाना सब न बने छै दिन मे जितना भी सब गाइ ओ तिलकुट आबै छै ओहि भोर मे भोर नहा धोआ के गोरो लाग छै द दही चुड़ा सब खा लियै छलै तिलकुट जे भी मिठाईठबै छै ने ओ भी खा लै छै ओकर बाद रात के सब खिचड़ी प रात के खाइ छै तऽ र‌उआ बताय छै पढ़ाई लिखाई कैसन चलै छै
हाँ हमर पढ़ाई लिखाई खूब नीक ढंग से चलै छी अहाँ के पढ़ाई लिखाई बताउ ने अहाॅं के पढ़ाई लिखाई कैसन चलै छै अहाँ के पढ़ाई लिखाई
हमरो हमरो पढ़ाई लिखा आई बहुत ठीक ठाक से चलै छै त कोचिंग सब तऽ बड़ लगै छै तऽ हम तऽ बहुत सारे कोचिंग बम बम मिलै छै त बजै मिले छै तऽ अलग अलग एक घण्टाके हर कोश्चन के होमवर्क बनाबै छै वही हम तऽ जे समझ मे ना आबै छै ओ ऑनलाइन देख लेबे छै हम क जे छै सब के टुवेन्टी अबै छै बैंक में काम के कमजोर रहै छै तऽ मै त हम कह न उतना समझ क करै छै जे मैथिली कोश्चन ना आबय छोड़ देब जी ओ ऑनलाइन देखे छै आ सर से पूछ लेबे छै कोचिंग सब बन्द रहे छै तऽ केकरा सब स पु छै जाय छै इ सब ऑनलाइन देखैय छै विडियो पे आओर बनाबै छै राउरा के कोन आसान लागैय छै राउरा के मैथ दिककत नहि न राखैत छै
हँ हमरा मैथ तऽ पढ़ैमे खूब नीक लागै छै कुछो कहू मैथ मे जो पढ़ाइ छै ने ओ आबके कहाँ कोनो विषयमे पढ़ाइ छै
हँ मैथ में त हमरा एत समझ न आबे छै मैथ मे दिक्कत रहै छै मैथ मे हम दू दूगो कोचिंग पकड़ै छै एगो दोसर सर से एगो विवेक सर से पढै छी तब ओ मे समझ नहि आय छै त फेर ऑनलाइन बैच लेबे छी मैथ अच्छा नंबर न आब छै त सतर परसेंट अस्सी परसेंटज आबै छै सब न आबै छै नु छै तऽ बढ़िया कॉलेज न मिले छै सोचले बाली छै नु टुवेल्थ बात छै एगो अच्छा कॉलेज मे छै जाय छै त पटना सोचले ब अच्छागो कॉलेज मे सुनने बानि छी हमरो दोस्त पढै छै पटना कॉलेज मे काफी तारीफ सुनै छै दोस्त से अच्छा कॉलेज रहै छै आ अच्छा कोचिंग भी रहै छै त सोचने बानी छी। हम टुवेल्थ लऽ जाय छी बस रहधर रहै छै खाना भी अच्छा अच्छा मिलै छै रउआ बताय छै र‌उआ टूवेल्थ भरि रहै छै कि बाहर जाय पड़ै छै
हमरा तऽ अभी किछो नीक ढङ्गसँ पता न छै हमरा तऽ मतलब घरवला बोलै छै कि अगर बारहवीमे पचहत्तरि प्रतिशत नम्बर ले आइ छि तऽ तोरा मतलब कि बढ़िआसँ बाहर भेज दै छी यानि कोनो कॉलेजमे भेज दै छी इंजीनियर बनै ल अगर मतलब तनि खूब बढ़िआँ अगर हमर प्लान छै कि अगर हमर कुछ तनि बढ़ नीक आ जाइ नम्बर तऽ हम सोचैय छी तनी बिदेश जाय के समझली
तऽ विदेश रह अके चल जाब छै दिक्कत न होइ खाय मे विदेश मे सब नीक छै।
अब तऽ दिक्कत तऽ होइ छै। दिक्कत तऽ केकरा ने होइ छै लेकिन अब की करू आब जिंन्दगी बनाबे, के बाद जिन्दगी बनाबै छै। तब कुछो तऽ करे के होइ छै। वैसे विदेशमें सोचनेे रहि, सोचने रहै छी। मतलब क दू चारि गो जापान कोरिया, ताइवान ई सब देश के मतलब क चाइना ई सब के स्कॉलरशिप भरति देखू की न कहि निकल हल जाय तऽ हो जाइतथि एगो बानिय आस
आर ओ बात तऽ सब न कहै छै। हम त सुल बनेै छी बंगलो गए छी, त बाहर के सब देखे छ मालू सब बाहर मे कते रहै छै। बाहर जा दिककतदार र छै काएके रोवा दू ती महिना, बाहर र के आबै छै।
न तऽ बंगलोर तऽ केितनो रहै छै। तऽ इंडिया के पार्ट रहे छै। तऽ वहां पे कितना बिहारो के लोग रहे छै। अलगो अलगो जगह के लोग रहे छै। नॉर्थ ईस्ट के लोग रहे छै। तऽ वहााँ उतना दिक्कत न बुझा फे भी फेर दोसर देश मे जाइ छी तऽ वहााँ पे तऽ मतलब पूरा भाषा चेंज हो जाइ छै। दुकान चेंज हो जाइ छै। ओ अपन देश न होपै छै। अपन देश तऽ कबो अपने देश होपै छै ने
ह तऽ दिक्कत तऽ होइ छै। लेकिन अगर कुछ जिंन्दगी मे करै छै। मुकाम पइ छै, तऽ ओ सब इ सब के बारे मे न सोचे छै, जिदगी जहााँ ले जाइ छै अगर कुछ करना पड़े बड़ा बढ़िया छै। पढ़ाई लिखाई करैइ छ नोकरी करै छै आगे आ आबे छै त बाहर जाइ छै पढ़इ कर छै सब बारे मेा अच्छा नं्बर लाय छैर इच्छा बात छै बाहरे पे सब बारे मे के भाा सख छै राउआ दू बन जाइ छै त क हो छै ए्जाम के तैयारी करै छै त जरूर एजाम मे ला दै छै सतर पचत्तर परसेंट त तऽ बाहर जरूर जाइ छै। ठीके बात छै।
सत्तर पचहत्तर परसेंट पे तऽ इं्डिये के अच्छे कॉलेज मिलिए जाइ छैियै लेकिन तनि बढ़िआँ होइ छै। तऽ देखू का होइ छै। अहाँके जो होय तऽ ओ हम बतेबे करै छी ठीक छै। तऽ
ठीक छै तऽ बसे छै।
ठीक नमस्ते